हलो, वाहेगुरु हेॾी देर लाॻायए कॉल मे हा
घणे आई मूंखे पहिरियों अचे ई न पई।
न वई न हेतां कॉल, तॾहिं न हुते हिकु कटिजी वियो कॉल।
अच्छा पतो त्वं पर, मां पेय हथ में ई खणी वेठी आहियां फोन पलंग ते।
हितां वञे पई न, तॾहिं पतो पइजो न हो, हा।
हाणे पई मूंखे, ॿियो ॿुधायो रोटी थी वई।
हा-हा रोटी ठही वई, हाणे त ठाए आयम अञा।
अच्छा, टिफ़िन वेंदो थव?
देर सां वेंदो आ, साढे टी पोणी चई वेंदो अञा नासतो खाई त बबू हाणे व्यो। हिकु खन वियो, सवा हिकु ॿजे ईंदो आ। न-न उहो न खाइणु वेंदो आ, हाणे वरी ॾेरोट वेंदो आ न साढे टीं वॻे त उहो खणी वेंदो पंहिंजी भाॼी ॿि, असांजी ॿि ऐं बाबू सां छहें सवा छहे ईंदो आ वरी मंझंन जी खाइण, बसि हिनजे पापा ई वेंदी आ न।
त हाणे दुकान ते विया हुअव्स?
हा धोणी दुकान ते व चार पंज कलाक हो बाहिर जो कम निपटाए अचे। या कुछ कम हूंदुसि त पो पो सवा छहे ताई अची वेंदो आ, अञा कॉलेज बंदि थसि न, न शुरू थ्यो अथसि।
हा, प्राइवेट कंदो, रेगुलर?
न, रेगुलर नालो लिखाये आयो आ। पो हाणे, हुन अटेंडेंस जो कोन्हेसि सिलसिलो पर वेंदा हली थोड़ो। त वेन्दा चयन ता अंउ मां चयो, इयो जेको ओ शा नालो तस।
ए पी एस
हा ऐप ही अस, हुन में लिखणा। हा हाणे परे र त छोकिरो ॿि गॾु वेंदुसि ऐं बस ॿि वेंदी आ हितां खां चवंदा सिमोरचोर मां।
अच्छा, त पो बढ़िया थन।
गाॾी हिते बीहारींदा जेको इहो आ कृष्णा ऑडीटोरियम।
हा
उन खां पोइ वरी वेंदा बस में, पोइ उते ई बस लाहींदा, पोइ गाॾी खणी घर ईंदा।
हा, मेन कंपनी थसि न साथ में त पोइ सही आहे।
त हुननजे करे त वियो न हिन में जेको छोकिरो हुयसि।
हा, गुॾो अकेली ॿि पहजे हेॾे।
हा, चए पियो हुअं ॿि भई फीस लॻंदी वञा, त मां चयोमां ठीक ख़बर आ जीअं सम्झ में अचे चई, लिखाराए अच मुंहिंजो त वरी कराययासीं एडमिशन।
असां, महांजी सहेली आ हिक, ठाकुर आ, हुनजे पुट लाये ॿि टुवेल्थ में नाइंटी सिक्स परसेंट आयसि।
हूं
त हुन ड्रॉप कयो तई, हाणे हुनखे नाइंटी सिक्स परसेंट में जेको कॉलेज खपेस पियो, उहो नथो मिलेसि। हुन लाइ हुनखे नाइंटी नाइन परसेंट आणणा तसं।
पो
त होॻिय हाणे वरी पढ़ाई कंदो टुवेल्थ जी।
हा हुन, पढ़ाई छा कंदो पंजे दफ़ा पेपर अलाउट तई। पर इआ गाल आ टाइम वेस्ट थींदस पो थोड़ी मिलंदस कॉलेज।
न-न हो ॿि कोचिंग क्लास वेदों आ, स्कूल वग़ैरह में न वेंदो आ।
अच्छा कोचिंग में।
हा सॼो ॾींहु मतिलबु सुबह खां राति ताई कोचिंग में ई हि हु प पर भई हेड़ी ना नाइनटी सिक्स परसेंट बि हिनखे छोकिरे खे घटि ता लॻी पिया।
हा, नाइनटी थींदो आ न हिन जो सोजल जी न जेकी पास आ न त हुनननि वरिसाऊ ॾिनी भई एगजाम त भई अञा परसेंट अचनि। तॾहिं त अॼु अ भई उन में असांजो उ थिए। अञा सुठा नंबर अचञ। चए प मम्मी हिनन चक्कर में आख़िर पूरो पढ़णो थो पवएनि न हुनननि खे।
अरे, साल भर पूरो वरी छा गारेंटी आ की तूं केतिरा परसेंट ॾींदा भई?
न साल न पढ़ंदो। हाणे ई एगज़ाम जेके सप्लीमेंटी आहिनि हुनन सां गॾु एगज़ाम ॾियारया आहिनि। भई जे विषय में तोखे घटि था लॻनि। त उहो ॾेई। अगरि पूरा घटि त लॻे त पूरो ॾेई थो सघूं।
ह हा हा पर हिन जो
पर हर केन्झो ॿियो हूंदो सिस्टम।
हा, हिनजा माउ पीउ बि पढ़ियल अथसि जॉब में अथसि।
हम्म। पोइ के न, अऊं उह आई चाहत आई हुन ॾी?
कॾहिं फंक्शन वारे ॾींहुं, न आई हुई।
न।
न हि कल आई हुई और अॼु आई हुई।
हअं अमृत वेले में?
हा, मतिलबु हुन ॾींहुं, प्रोग्राम वारे ॾींहुं, प्रोग्राम वारे ॾींहुं ॿ ॾींहं न आई हुई।
सुबयो ॿि न?
न न।
अऊं चईज भई ॾही तारिख खां हली वेंदी।
न अञा न। हा त उहे चयईं की हाणे सगाई वगाई कान कंदा और सिधो जबलपुर में ई लावां पड़ंदा और सगाई करे छॾींदा, शादी करे छॾंदा। हा ह हो गया। अरे उह आहे न जेकी धर्मी आ न जेकी कड़ा ठाहींदी आ।
हा।
उहा पई ॿुधाईंदी आ। उ हुन सां चिपकंदी तसि न भले
उहो हिन लाइ ॿुधाईंदसि भई उहा वी पंहिंजी भेण जेकी अथसि जानकी हुनखे ॿुधाए।
हा पतो आ न मूंखे सभु पतो आहे उहे आयूं हुयूं न इहे जान की हेठ सभु भेरूंयूं आयूं न हुन झूलेलाल वार ॾींहुं।
हा चयो हूंदो ई पंहिंजे पाड़े में त।
हा पर हाणे इ हिननि जीअं भेण अचे थी त उहा ई चयो हूंदानि क अिजो तव्हां बि हा न।
न हुन आंटी बि चवर हुनई न जेको ग्रुप अथनि न
हा हा।
अर्जुन नगर जो त हुननमें हुन चयो हुन सभिनि खे न। ज सिमरन जे हुननि न सोनिया मोनिया आई ई दिशा
दिशा न आई हुई, सोनिया बि न आई हुई, सोमी हर्चंदानी आई हुई
उहा हिन सां हाणे जुड़ी वई आहे न, उ मुस्कान जी देरानी न जेकी
हा।
उहा बि हिन सां सिमरन सां किटीअ में जुड़ियल अहन फोटू विझंदीयु जो अहन सिमरन
मुस्कान ईय न अविनाश जी जा़ल?
न उह मुस्कान जेकी आ, हुनजी ॾेराणी न हूंदीहस हा
हुन जी ॾेराणी ई मां न पतो आ मूंखे
तूं न ॾिठीथी न, मां हाणे सुञाणदी आ न जॾहिं खां मुस्कानु हिकु दफ़ो ॾेखारी हुई न जॾ ॻाल्हाईंदी हुई त चयोई हीअ मुंहिंजी ॾेराणी थइ अउ उन् ॾेर बि ॾिठो होयो शादी में किथे वियासीं त मुंहिंजी हा तॾहिं खां पतो आ हूअ न पतो हूंदो अउ हीय सोनम ॾिसंदीय त जिते किथे रूली पईया इया भी पागल थी वई आ वीडियोन में
हम हम हम
न सही में अधु त सिंधी हा
उहा रील ठाहेती न हीय सिमर वांगुर
सि हा हो पतो आ न उ आई जो हुजमाले जी आई न रोशनी
हा
त उ हुमल ई गॾ जो हुयसि हा घुमे पई अमिताभ बच्चन बि आयो हो जॾही
ऐं सोनिया कोटवानी ओर हे सोमी हरचंदानी सभु हुयूं न ओमल स्टेज में
हा सोनी उह करे पई न, हा एंकरिंग कंदी आ न उहा
हा उहा त एंकरिंग
त पो, जिॾे केॾे केॾे वञो? हाणे मां बि ॾाढो घटि करे छॾियो आ मथे जो सूर पवंदो वञ त
तहां जी वरी सुखमनी पाठ जी सेवा आहे न त हाणे शाम जो बि वञिणो आ किढे वरी उहा शांता आहे न जवाहर नगर वारी, हा हुनजो घोट घोट गुज़ारे वीयस न शंकर
अच्छा
हा त उहई चए पई हाणे अमृत वेले में पंजे बजे साढे चईं बजे सुखमनी कयो उहो त कयूं त सई पर न हाणे कोई सुबुह जो अचेसि न जॾहिं ईंदो ई कोई कान न होॾे।
न
पहिरियों बि घोटु बीमार हुयसि त चए पई ॾाॾनि ॾीहन खां चए पई वरी मां वईमाँसि और चार पंज माइयूं आइ हुअस।
अच्छा
अ सुबुह जो अचे नथो कोई वरी अमृत वेला वारनि खे लॻे थो अमृत वेला वञूं हेॾे ॿुधन ई कान्ह थियूं अचो।
न
उहोई हिन महल बि फोन कयई की अ अचो सुबुह जो, मां चयमास ठीकु आ मां त इंदम बाक़ी संगत खे तूं
अ दाम ते भई
न न घर में हुनजे हुनजो बि, उह ई त ॻाल्हि आ न हे चए थी मुंहिंजो मन आ अमृत वेले, अरे तुंहिंजो मन त अथई त संगत अरेंज कर तूं
हम त पाड़े जी खणी घुराए न हुतां
पाड़े जा बि दीदी अचु सुबुह जो कोई नथा उथनि न टे चारि माइयूं ईंदियूं आहिनि उहे अमृत वेला त उहे ॿुधंदियूं ई कान्ह, उननि खे लॻंदो आ अमृतेला वञऊ हेॾे न वञऊ।
पो शाहे भाई, फाल त उवाई आ न।
त उवो ई आ न त ॿुधंदियूं ई काननि, उ लाल जी ज़ाल आये न हुनखे लगंदो आ अमृत वेला वञा मां।
अ छढे बि ई जेकी आ।
हा, मां चवंदी आ भई हाणे कंहिंजे दुख में त वञो न हाणे कोई कराइणु चाहे तो अमृत वेला में त।
बाक़ी छा सिखनि तियूं, पो छा आहे भई हुनमें उमिर में उथी कुझु बि कर भाई वञी करे।
हा हा पहिरो बि बीमार हुसि, हुनखे लगेसि पियो मां करायां, त हे ॿुधनि ई न पयूं। वरी आहियूं जीअं तीअं ॾाढो चयोमानि वरी पो जल्दी
भावना आहे वई अस? भावना आई हेस हेॾै न? कोरोना में हट जी वई आ।
हिन ग्रुप में बि एड कयोसूस अ हू लेफ्ट थी वई।
हा
हा
ॿुधाए, न त कुत्ता किअ ता पलजी वञनि, ॾाढा तनि भाई कुता। अठ खनि त थी विया तन हेॾा कुत्ता घुमनि पिया ता।
त चई जो पंज पंज हज़ार में विकणंदासीं।
केर चय पई अनची ईये ई त ॾयऊं।
न इएं ई ता ॾियनि।
हा
हा, इन लाइ त रखियां तऊं।
सॼो घर कुत्तन सां थी वियो तनि कशिश।
अरे किॾे वेंदी आ न, शादीअ में वेंदी आ किॾे त पो हाणे गुॾो खे चवंदसि, की असां ॿ ॾींहुं शादीअ में हाणे कंहिंजी शादी असां हाणेई
हाणे केहजिं हुअसि?
हाणे हुयसि न कंहिंजी।
हा हुने राहुल ई?
हा, त होॾे वयूं न ॿ ॾींहुं त चयईं की कुत्ता ताहां रखो ॿ ॾींहुं। मां चयोमांसि भई मां एॾा कुत्ता त हिकु बि न रखंदीमयुं मां।
उहो ई त इलाही तसि, नंढा चार पंज ता घुमनि, ॿ वॾा ता ट्रे घुमनि।
हेठि मथे घुमनि केरु हिननि जे पुठियां घुमंदो भाई।
हूं
पहिरो बि हिनजी शादी थीअसि न मेडिकल वारे सां हुनजे में बि चयऊूं की मामी दो दिन हमारे कुत्ते रखो मां मना कयो मांस।
पो किथे रखें विया?
पतो न आहे मूंखे, पो अलाए कीॾै सहेलीअ जे मथां हुयसि शायदि कोमल जी धी अलाए छा, पुछो हुयो मांसि पर मूंखे हाणे ध्यानु ध्यानु मां ध्यानु कान्हे हाणे मूंखे, पर भई मां मना कं ॾिअन मां हिकु बि कुतो न पालयावु तव्हांजो हेॾा केॾा पालींदीमांव मां।
हा
भई हेठि सीढ़ी खुलियलु आहे कैंखे ॻाल्हि वणे ती कहिंखे नथी वणे केर फिर हिन लैट्रिन साफ़ कंदो?
न, अलाए कीअं कुत्ता हो पाड़े जा बि अची ता वञनि न हिनखे ॾिसी त पाड़ेजा भी।
भई।
हा रुसंदी आयां न मां। अंदर, न न गेट मां तां हली वञन, दरु खोलियल त हिन तरु गेट त मां बि हली वेंदमि ॿाहिरि, होॾा पर हा, परतां सॾु करे ईंदा तनि। माण्हू खणी ईंदा तन उन राति जो यारहें ॿारहें वॻे आहिनि। त ॾियऊं क्या? वणंसि हा, हिन खे त रंधणे में लिकी पओसि। जा़ल न मुई आ त वार ॿार नथा ॾियनि।